हेलो हेलो
हँ हेलो
हँ हेलो राधे राधे
हेलो
हँ हेलो सब ठीके छै सब ठीक छै
सुइन रहल छियै सबकुछ
की हो रहलै हन
ओ हो गेलौ खाना पीना खाना पीना हो गेलौ की
हँ खाय ले
हँ हमर तऽ होइ गेलो हँ खाली बर्तन ओर नय धोलियै वैसेी पड़ल छै। सब सब पड़ल छै बर्तन। तनि देरी मे धोबै तुरत खयलियै ह ना तुरत खेलियै तुरत की धोबै लए बैठिय है
तुरते खेलकै तुरते धो
तब तुरत खाइए के उठलियै धोरि देलियै। सब अपना पानि पान उनी द देलियै ओकरा आ अपने सब ओइसही छ
हँ
तब तक फूलते बर्तन सब
हँ
बच्चा बुतरुक सब खा लेल को की
हँ खााय लेलकै तो तोहर स्कुल से एयलौ
हँ इसकुल से एले ट्यूशन गेले हन पढ़ै लए ट्यूशन मे अभी छै हँ हँ तनी दूरे छै आर हँ हँ दूरे छै तनी
अच्छा
दिन भर तऽ पढ़ैेये मे रहे छै ट्यूशन जो स्कुल जो जे ई आर सब सही मे बच्चो बुदूरुक के जे सुबह स उठै छै से इहो स परेशाने रहै छै पाँच बजे तक
पांच बजे के बाद अपन ऐलक मोबाइल देखलक ई सब केलक टीवी देखलक इएहे सब करे छैय
तब सावन आ ऐसे बैठल बैठल छी खाय पी कोऊची करे अभी कोइ काम नय रहै छै ई घड़ी कहलिए तनि हाल चाल पूछ लैके चाही तब जेयतै हूँ तोहर खाना पीना होले नय देख खलिन भादोये मे नै रहतै तीज
कैलेंडर आर नय देखै छैहे की हमरा पास ठाकुर प्रसाद वाला कैलेंडरे नय छै कोइ कोइ से पूछे छियै ओकरे से पता चैल जाइ छै
आ ठाकुर प्रसाद बलाने सब सही रहै छै लगे छै पैढ़ कऽ
हँ हँ सब सही रहै छै ठाकुर प्रसाद
देखियौ अभी तीज बाबा बाबा धाम जाय वला कते अभी ह नय देखले डेट देखबै अभी हय अभी तऽ बाबा
तीज में तो नये लगेले नै छी कपड़ा
हँ हँ हँ
नये नये पेन्है छै ने
हा तो
हम नया पुराना दुोनू ने लगेेले छियै ते होल तऽ कहियो किनलो नय होल तऽ पुरनके पें मतलब उहे पेन्ह कैर लै छियै की करियै
अच्छा अच्छा
जरूरी नय रखै छियै लेकिन ऐजा पर देखै छियै ने सभ बाजार करै लगतौ किनै लगतौ तनी सबके हँ तीज कपूर हँ कुल औरत सब अपने सँ जाइ छै खरीदारी करै ल तऽ ओकरे म हमहूँ भीर जाइ छी चल
हँ ठीके करै छै ह
हँं तऽ तनिये तनि पैसा जमा केर कऽ एगो साड़ी दू हजार मे कीन नय सकै छै आदमी
हाँ
अभी तऽ लऽ अभी असार आठम महिना चैल एलै न आसार आब तऽ पूर्णिमा होते न दू चाइर दिन में
हँ होबे करतै।
एकादशी आर तऽ खतमे होलौ हऽ आब लगे छै पूर्णिमे में
आब लऽ साड़ी ने लक्ष्मी पत्ती केँ अच्छा लगै छै हल्का साड़ी
हल्का रहतौ आ प्लेटो आर बैठे छै
हँ बढ़िएं देखै छियै आब जायदे करकेँ उहे सभ चलै छै
आ जे सब पहिला साड़ी छै की होते पता
नै रे बाप बहुत गर्मी लगै छै ओ सब में
बड़ी गर्मी
पेनहैयो कऽ लगै छै जैसे आदत छुट गेलै कि की पता नै आ गर्मी कै है छै ने साड़ी पेहेन नै पाबै छै आ निकाइल कऽ धैले छियै पाँच गो साड़ी
धैले धैले एकबका जेतै देखियै केँ आदमी ने
अबरी तीज आर मे लेबो करबै न तऽ हल्के साड़ी लेबे जेकि पूजो पाठ करे में जय खातिर ठीक रहै
हमे तऽ कॉटन लेबै कह बाहर लेबै तऽ कॉटने केँ लेबै बहुत अकबक लगै है गर्मी से पेन्है नै छै लेकिन आब मन करै छै लै कऽ
हऽ
आब मन करै छै कि अब उहे लू काहेकि ओ सब तो हैये है इहे सब ने
हँ तऽ भौजियो आर केँ तऽ देखै छियै भौजियो आर केँ देखै छियै सुतिए साड़ी पेन्है छै ने
हँ अच्छे लगै छै ठण्डा में सभ चलै छै लेकिन गर्मी में कोटने चाही।
हम ऐर नै न पेन्है छियै आदत नै छै कुछ समझे में नै आबै छै ओ जे फलैक उलैक जे जाइ छै न
हँ ओ फिचेते फिचेते मोलायम होइ जते फीचेतै तऽ मोलाइम होतै न
मेन बात छै न आब शरीबा जे से पेनहे नै जे छियै से लपटाइलो रहै छै न तऽ दिक्कते
बीच बीच में गर्मी कले छै पहिन नै पाबै छै नै तऽ बीच बीच में पहिनतियै
कह कपड़ो आर बड़ी महंगा होय गेलै भाय हमे जे साड़ी देखे रहियै दू सौ पाँच सौ चार सौ लगै छै हजार आ पन्द्रह सौ कहैय छैय
ओही सब साड़ी हजार रुपैआ हो गेलै जे पांच सौ छ सौ वाला रहैय ओ दू अढ़ाई हजार होय दैय छै
हऽ हमरा तऽ आब समझ में नै आबै छै कहियो हम बाजार उजार नै न करै हियै
आ तीज आर में नै करैय छीही कुछो खरीद तीज आर में बाजार नै जाइ छही की
नै हमे नै जाइ छियै लैकने बुतरू सब समामान लए दै छै
निकलैके ने चाही कि निकलबिही तभिए ने कुछ कुछ खरीदैमे बनतौ
नै जाइ छीयै हम इहे सब लाबै छी
बच्चे बुतरुके लैके तनी निकैल गेलौ आर कि मनो बहटार हो जतौ ओकरा की मन बहटार हो गेल तनी घुम टहैल लेलौ न घरोंमे कते बैठल बैठल रहते आदमी
हँ ई बात तऽ छै
तीज मे साड़ी किनबही कि रखकलर छौ ने
ऐसे तऽ हैयो है हमरा पास नया छैय
हॅं
नया साड़ी छेबे करै अथी जितिया सबमे तऽ सड़िये सड़िये कम रहै छै। एगो साड़ी ले तूले तू ले ब्लाउज आरके सिलाइ कतेक होइ गेलै
हमरा स की पूछे छही ब्लाउज सिबैलियो सात सए रुपैया दैय के जे बोलैयो ल गेलिये सात सौ के सा सात सौ के साड़ी छै सात सौ रुपैआ ब्लाउज के लैग गेलै बताउ
त ओकारस अच्छा एनहीये ओनहीये सियालैत सिबे त करै छौ अगल बगलमे मे
गेलियै हमे सोचलीयै तीन सो काफी होलै टेलर मे देलबलियै टेलर मे सोचे तीन से चैर सौ रुपैआ लेतै हमे नै जाने रहियै कि एके बार सात सौ रुपैआ मैग लेतै आ सात सौ रुपैआ दै के एलखीन
बाप रे बाप नओ के लभी नब्बे खर्च
करै के पूरा कितना ले कितना ले ले भेलौ कितना रुपया की करियै बहुत मंहगा एको गो टेलर के ब्लाउज नै रहेय कि एको गो नाप समझ मे नै आबेय रहै सोचलिये लैली
इहे सब बात अभी तीज मे लेबो करबो साड़ी त हल केयर वला मे लेबै हलके रहतै साड़ी लेकिन काम करल रहतै जेकि तनी शादियो बियाहमे चैल सकै छै हँ ओहे चलते सोचलीयै हन
नै हमरा गर्मीमे कुछ नै साड़ी अर हम कोड लेबै त अब कोटन आ नै त
छै ने तऽ ओ अच्छा लगै छै।
हाॅं
काम रहैके चाही साइडर काम रहैके जादा बीज बीच बला काम धाम उ हमरो नै अच्छा लगै छै।
ह नै छैय जदी घीच पिच ह हल्का रहै के चाही
हलका साड़ीमे प्लेट बढ़िया बैठै छै तऽ पेनहला पर तनि ठीक लगैय छैय आर छै
त
देखी उस टाइम की हाथमे रहै छै पैसा कौड़ी रहै छै तऽ किनबै सोचितैय रहिए तीजो अबैय छै एक डेढ़ महीना बाद तीज आइए जेतैय।
हँ जैसन रहतै ओैसन करैके छै आर की
कोन होइ छै गे कोना होइ छै तीज गे
हँ सब भादोइयेमे ने होबै भादोइयेमे हँ भादोइयेमे तऽ होवै छै
अच्छा
अब परबे परब सावन होलै नाग पंचमी सब होबै लग
हँ आ खाली सहिये सही छै
हँ तऽ
खुब सहते रहु खाली आरकी
सहय के बारी आ रहल छै सहय पड़तौ
दिन राति तऽ मेन बात छै ने प्यासे जोर से लगि जाय छै सहला मे
हुँ
आरो ऊपर से तैयार होइके रहि जाइ छै ने तीज मे हँ नय तीज आरमे तनी ने तैयार हो ई कर उ कर साल आ फिर घर के काम रहतौ खाना बना की सबके खाना बनाइएके ने कुछ करैक
हँ तऽ नय जकरा आर भूख लगते राति होते तऽ के खेते ने ई सब हमहूँ आ तऽ वैसे ही करै छियै हँ
हँ एजा सब मेबी रहै छी सितारा अभी
हमर तो घर हय हँ। तो घरे मे करि ले छै आबै छै।
हनियां आर कहाँ छौ हनियां आर की करैय रहौ
हँ हँ टी वी देख रहल छै अच्छा तऽ सब ठीक ने
हँ सब ठीक
सब हालचाल ठीक ने ठीक छै फिर फोन करबौ देखै छियै ठीक छै।
हँ हँ ठीक ठीक राधे राधे